हेलो!
हलो हा बेण कीअं आही?
हा, मां ठीकु आहियां भेण तव्हां कीअं आहियो?
मां बि ठीकु आहियां, छा था कयो?
बसि रोटी पाणीअ जी तयारी।
अच्छा रोट रोटी खाई छा था कनि, छा कंदा पो?
रोटी खाइण खां पोइ त लॻंदो आहे न थोरो वॉक कयूं पर अॼु कल्ह सेर न करणी आहे चयनि था अध घंटे खां पोइ कयो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
सौ कदम हलो। सौ क़दम हली करे पो, अ सैर शुरू कयो।
हुं, हुं, हुं छा?
हाणे ॾिंहु पुजे बदिल जनि ता वञणु नियम सम्झ नथो अचे।
हा, हो त आहे कि, अ चेंज त थेए तो सभु पर वई आहे कि, घुमणो फिरणो त पेहनदो
हंम्, वई ना
रोटी त खाई करे सुम्ही न सघिबो आ, न ॿ घंटा पंहिंरियों चवनि था खाओ रोटी वरी पो सुबहु जो बि अ तैयारी करे रखणी पेहंदी आ, जल्दी उथूं त जल्दी वरी पो नाश्तो ठाहियूं
हुं हा, घणे बजे उथी वेंदा आहियो तां?
हा इयो ई टाइम थींदो आ। साढे सते अठे बजे खनि
हुं, सिंधी माण्हूं ज अ थोरी देरि खां ई उथंदा हिनि।
हा वो त आहे पर हो थाइराइड जी गोरी आ न मुंजी उवां वटि वठंदी आहियां।
हुं
चांय त पो नवें ताईं पीअंदी आहियां।
अच्छा, हुं हुं पो थायराइड तव्हांखे क कनेहिं थी वियूं
हा थाईराइड के मूंखे थी विया अ मुंजी मम्मी गुज़ारे विया ॿ हज़ार चोॾाहं में जुलाई में थियो मुंखे, चयनि पिया की टेंशननि खां थींदो आ।
हा घणो सोचे वठि न पो। अलॻि अलॻि थी वयूं, हेनि न बीमारियूं छा कयूं? घणो सोचण खां थियण थुं।
ओवई वई
हुंम्म
अरे! नाश्तो बि रोज़ रोज़ सुठो तो ठहिणु खपे, अलॻि अलॻि न त ठहें हिकु जहिड़ो बि त वणे कोन तो न, सिंधियुनि जो सिंधियुनि जा नाश्ता बि त सुठा आहिनि न सभिनी खे वणंदा हिनि।
वधिक खाईण में ईंदा हिनि न पर‌ इयो न आये सिंधी, पंजाबी न असां हिते न, हिते न ठाहींदा हिन हिते मिठियूं सिवइयूं ठहींदियूं हिनि खीर में खीर में ई खाईंदा हिनि हिते सिवइयूं ईअं न खाईंदा हिनि।
अच्छा, सिवईयूं आलू तरियल सोक उन सां वणंदा आहिनि न सभिनी खे।
हा सिंधी माण्हू खाईंदा आहिनि पर पंजाबियुनि जो थोड़ो सो मिठो अलॻि आ जीअं नाश्ते में तव्हां इहो ठाहियो न इहो न ठाहींदा आहिनि हिते, हिते कुछ न कुछ हेवी नाश तो खपे जीअं आलूअ जा परांठा थिया पनीर जा थिया‌। प्याज ज़ा गोभीअ या। पो हुन सां गॾु ई सेवयूं मिठे में। मिठो रखिणो ई तव पो ईअं।
अच्छा।
हा बाक़ी पाण वांगुरु नाश्ते में न खाईंदायु ईंय।
जंहिंजी जंहिंमें वधीक दिलचस्पी आहे उनमें खाइन ता।
दिलचस्पी बि आ ऐं हर शहर जो पंहिंजो खाइण पीअण हूंदो आ न ऐ, इन जो कल्चर थींदो आ न।
हा
हम्म हाणे वही आ की असां ऐं एतिरा हैवी परांठा बटर लॻियल सिंधी माण्हूं ॾयूं लस्सियूं नथा पी सघूं, पर हिननि खे आदतूं आहिनि।
उहो आ न बचपन खां जहिड़ी आदत विझो ओड़ो सब। ठहिंदो वेंदो आ शरीर बि।
हम्म - -
भारी खाधो पचे - - मुश्किल थो न धीरे धीरे हल्को खाधो - - पेट लाइ बि सुठो आ।
त इहो ई आ न की हिते छा सिस्टम हो न पहिरियों छा कंदा हुआ की हिते खेती बाड़ी वधीक आहे। त खेती ॿाड़ी करण पहिरियों ॿार बि वेंदा हुआ। माउ पीउ सां, त हो बि छा कंदा हुआ - - सुठी तरह खाई पी वेंदा हुआ ताकी - - पसीनो बि पो निकिरंदो, कम कंदा हुआ त - - पूरो महिनत जो कमु हो।
हा ॿुधो आ की घी वधीक खाईंदा आहिन।
हा घी त ॻाईंदा आहिन, पर पराठा खाईंदा ही आहिन।
हम्म हम्म - -
त उहो सुठी - - तरह उननि खे नाश्तो खपे ताकी महिनत जो कम करे सघन। पर हाण त न आ अहिड़ो हाण त हिते जेके जवान आहिन उहे सब ॿाहिर हली विया आहिन।
हम्म- -
ॿाहिरि जो ट्रेंड थी वियो आ इते।
हा - - विदेशन में बि सुठियूं कमायूं आहिन न।
हा। हा न पर जेके पंजाबी आहिन उ मोस्टली। केनेडा वियाहिन यू के वियाहिन ऑस्ट्रेलिया वियाहिन। हुथे खोड़ पंजाबी मिलंदंव।
हा।
त हुते बि सेट थी वियाहिन। छोकरे की मेहेन जा मेहेनत जा कम करे ल वठंदाहिन नी।
हं सई। छो त हू खाधल पीतल जीअं हूंदो आ हूअ मेहेनत। पिठी वेंदी आ मेहनत। याईंन तन खोड़ दि। ठाइण की पंजाबी मेहेनती हूंदाईन।
हं हाणे हिते। जेके औरतूं आहिन माइयूं आहिन उह ॻाॾियूं हलाईंदियूं आहिन। मोटर साइकिलूं हलाईंदि आहिन। त हेतरो सभ कुछ हलाए। घर बि कम कंदियूंअईंन खुद ही। आएं बाक़ी बि ॿारन खे बि पालींदियूं। त केतरो अलॻ अलॻ मेहेनत थन उनन जी।
हा। मेहनती त खोड़ आहिन।
ई हिते आहे।
मेहनत त करंता। त उनै हिसाब सां ओड़ो। पैसो बि मिले थो ऐं सुठो। जीवन पेंजो ठाहिन ता न।
हा पैसो त न आहे एतरो। पर इहो रहंदो आ न की भई ख़ुदियू कम करे करे। आऊ यानी होशियार आहिन मेहेनती आहिन। कन कंदा आहिन खुद कम्।
सही।
अऐं इहो त ह की ख़ुद कम। कंदो रहंदो आ इंसान त शरीर भी सही रहंदो आ न।
हा।
हं।
ईह ता ॻाल् सही त चवो की। मेहनत करण सां शरीर हलंदो रहंदो आ शरीर भी हिक मशीन वांगुरु ई। त आहे न।
हं बिल्कुल। हुनखे हलाय जेतरो हलाईंदा ओतरी अलई। शक्ती वधंदी आ।
हं।
इहो ई थींदो आ ॻाॾियुनि सां बि ॻाॾियूं बि आणे करे रखी लायो तव्हां घर में। त न हलायो त न। हुन ई मशीन चओ जाम थी वेंदी आ।
हा,
उअही आ इंसान भी अगरि वेही थो रहे नथो हलाए पंहिंजे शरीर खे त कोई न कोई बीमारी अची वेंदी आ।
हा,
हिन करे ज़रूरी आ की हलणो आ चलणो हलचल कर करणो आ करणी आ।
हा हलणो फिड़णो पइंदो।
हुं,
हलणो फिरनो ज़रूरी आ न।
हूं,
उन सां असां स्वस्थ भी रहूं था।
हा न, ऐं मेहनत करण सां हिक ख़ुद खे बि ख़ुशी रहंदी आ ऐं शरीर में भी फुर्ती रहंदी आ।
हा, मुंजी मम्मी चईंदा हुआ मेहनती व्यक्ति कॾहिं बि भुख न मरंदो।
हूं,
मेहनती व्यक्त ती हमेशा सफल बि रहंदो जीवन में।
हा, मेहनत त करणी ज़रूरी हूंदी आ। मेहनत करे रोटी भी वणंदी आ।
हा न, चिरफ
फ्रीअ जो मुफ़्त जी रोटी हज़म बि न थींदी।
हम्म, के ॾींदो वञे ॾींदो वञे त खाइबो वञिबो त आख़िर त ॿा अ उहो आखिर त माण्हू उभरी वेंदो आ।
हा न बिल्कुल हुनखे त करिणो पवंदो की भईया कमाईंदो त, हलंदो बि
हा न कहावत त ई आ न आलसी माण्हू कंहिंखे बि वणंदो कोन।
हा,
एंटी माण्हूअ खे सभु प्यार कंदा आ त ॾींदा, इज़त ॾींदा
हा,
ऐं समाज में ओदो बि थींदसि हुनयो पेरियो कोन हूंदा हुआ माण्हू मुखी ठहींदा हुआ। त मुखी मुखीअ मुखी माण्हू ठहींदा हुआ न सिंधियुनि में त विछो ठहींदा हुआ। महिनत कंदा हुआ ऐं सभिनी खे अ हिकु आदर्श थी करे सेखारींदा हुआ की अॻियां अचण वारी जेका जनरेशन आ उहा उन्हनि खां सिखे की महिनत करणी आ।
उअई त। हो त आए। ना सुठो लॻो तव्हां खां ॻाल्हाए करे
हा मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻो।
हा, ॻाल्हायूं था पो हा न।
हा ठीकु आ हरीओम त ओ।